हेलो
कि सखी की हाल चाल छै
सब नीक छै सखी
हमार आर के भि भाषा नीक छै तऽ
हँ भोजन पानीके व्यवस्था हो गेल छै
हँ सखी भोजन पानि के सब व्यवस्था हो गेल छै अ तऽ आइ अहाँ बड़ सजी धजी के कतय जा रहल छी
तनी घुरे फिरै जाइ छीये सखी फोनसँ न करै छियै ने इयरफोन ना छै
जी अच्छा सखी कोनो बात नाहि छै तऽ आउ कनी खाना पीना कुछी बनय छै
खाना पीना त सोयबीन के सब्जी बनल छै रोटी बनाबे छै सखी
जी
तोहार आरके हो गेल छै काम तोहार आर कि खाना पीना हो गेल छै
आर हमारा तनि बनाएल छियै ओहि तनी तराइ के सब्जी बनायल छियै आ रोटी बनाल छियै सखी ह ई तऽ नीय आमजोड़े खाय त न नीक लागे छै
ह ह
आ
हँ सखी मौसमके की हाल छै
मौसम के हाल चाल ठिक छै
हँ ठीके छै तऽ
मौसम ले के बड़ी गरमी छै इतना जादे गर्मी रहै छै कि मन एकदम व्याकुल भऽ जाइ छै ई नाम कूछो करे के मन ना करतौ सखी एते तऽ ढेर गरमी छै
हँ एने भी बड गर्मी छै सखी
जी हँ अलगे गर्मी सगरो बढ़ा देल छनिकि हँ सखी आओर बताउ न
हँ स तू नीके छै सखी
हँ सब नीके तऽ रहैके चाही सखी
हँ
त आओर घुरे फिरे के तऽ रस हं जेना की व्यवस्था छै
घूरे फिरे के तऽ बड बेब स्थान छै सखी एनी आर तनी बड बड मॉल छै
हुं हुं
मंदिर छै बड़ी घूरे फिरे के मने जगह बनल छै पार्क उर्क बनल छै
जी त तनी घूरे फिरे जाय छै कि नहि सखी
हँ सखी जाइए छियै कनि अभी गर्मी आर बढ़ा देल छै ने तऽ अभी ओतना ना निकले छीये सखी
हँ गर्मी आर मे त तऽ नहि निकले के इच्छा नाय करै छै नह
हँ
हं बहुते नै हैतै अथी आर गर्मी एकदम हालत खराब हो जाय छै एतना मन व्याकुल हो जाय छै कि की कहु ह एतना तऽ बात पान होना पड़े पड़े छै तऽ पानिके त एकदम दर्शन न होतौ पानी ल आदमी यहाँ तरस जाइ छै इतना सरकार पेड़े पौधा काट रहल छै हय नै जे खतिर गर्मी ढेर बरा गेल छै सखी
ह सखी
आओर सखी आओर बताउ कनि यात्रा उत्तरा के आ यात्रा उत्रा के तनी पलान बनल छै
यात्रा उतरा के पलेन तो अभी न बनाबे छैऐस की तनी दू महीना रुकके पलायन बनाबै छियै तनि ठण्डामे अभी तो बड गर्मी छै से निकले के मन नहि करी से नहि जाइ छियै भी कही आ प ले नूना बनल रहै
हँ तनी गर्मी में घूरे फिरे मे जादे अच्छा लगै छै मन लगै छै घुरे फिरे मे गर्मी मे न निकले के मन ना करै छै
आ महंगाइयो इतना बढ़ा देेवल छै सखी की सबके सोचे पड़त पड़ै छै कि घर चला हूँ की यात्रा पर कहूँ जाहूँ घूमे कि बच्चाके पढ़ाइ लिखाइ अपन देखू
जे तऽ बात न ठीक कहल सखी आओरो दिक्कत हो जाय छै कि आजकल तनी पढ़ाइ लिखाइ बड़ी महंगा हो गेल छै तऽ आदम के ढेर सोचे पड़ी केओ तनि बच्चा के पढ़ाई लिखाई कैसे निपटाइ के रही
जी हेना बात छै तब
तऽ अभी तऽ तनि एगो का हमर हँ एगो बहिन हमर कार्या के कार्य हम बतावै छियै तऽ तनि छोटा मोटा खर्चा निकल जाइ छै
जी हँ कार्या तऽ काज बड़ी नीक छै सखी अपन छोटा छोटा अपन टास्क देवै छै ओकरा पूरा करे मे तुरते पैसा भी दे देबे छै ई बात हमर कार्या के बड़ी नीक लगे छै सखी
अच्छा हँ सखी
जैय नऽ बात छै सखी तनी पैसा मिले छै तऽ तनी मनो अच्छा लागै छै काजो करैमे मन लगे छै आ तनिक हँ दू पैसा हो जाइ छै तऽ बड़ी मदद हो जाइ छै सखी आज के जमाना मे तऽ बड़ी जादे खर्चा बढ़ गेल घियै नै
हँ सखी
जे खातिर तनी जादे ब्याकुल हो जाय छियै हँ तैसे कोनो दिक्कत नहि छी सब चीज के दाम ओसिये बढ़ा देबै छै साग सब्जी के तऽ दाम एतना बढ़ा देवै छियै की आदमी केतो सोचे पड़त के तऽ जेहने बात छै सेखी पढ़ाई लिखाई मे ओसिमे पानी जैसन पैसा बहाबे के पड़ी कुछो तऽ करे केऽ एय कता डरे यऽ तऽ परजे तऽ कौन ची कौन ची दे देबे छै बच्चा सबके ओकरेमे पैसा लगैत रहीत ढेर ढेर पैसा लग जाइ सखी
हँ इ प्रोजेक्ट त उ प्रोजेक्ट द माथा खराब कर देत छै आ लड़कन सब तो आओर बिगड़ल छै नहि एकदम पागल कर दै छै की ई लेबो तऽ उऽ लेबौ माथा खराब कर दै छै दीन घूरी घूरी कॉपीये घटे छै कतबे घटै छै ई लोगन केँ एतना महंगाई छै के ई ना की हिसाब से कोपी वूपी अपन खर्चा करी पढ़ू लिखु तऽ नाइ तऽ दुनियाँ भरके खर्च करतौ लड़कन सभ आओर परेशान करै छै सखी
हँ तऽ का करबै सखी लड़कन बच्चन तनी करे के रही तऽ ओकरामे तऽ जादे विपत्ति ना होइ छै ई इसकुल परेशान कर देवे छै
हँ
ई ना तऽ उ ना इ चाही तऽ उ ना चाही एकदम पागल पागल बना के रख देेबे छै कोइ के नऽ सोचे कि पढ़ी कुछू करे मे सखी
हँ
ढेर पागल बनि गेल छियै हूँ स्कूल उस्कूल के चकर मे कितना कितना तऽ पैसा एके मुठी से देबेके पड़ी
हूँ
तऽ सखी आओर बताउू
आओर सब तऽ आब तऽ स्कूल खुलैकेँ छै हूँ सोमवार आर से इसकुल खुलै कऽ छै
हमार आरके लोड़कन के तो खुलैके रही तऽ स्कूल अर बंद कर देए छै काहेकि गर्मी इतना बढ़ै छै ने
जी हँ से तऽ बात नीक अइ न सखी गर्मी इतना बढ़ गेल छै की एकदम ऐस मन परेशान रहै छै की आदमी तनी एने उनके घुरे फिरे कि करतौ सेमनत हो छै पागल पगल रहै छै लगै छै ग क कारन ने आ तनि एतना एतनादिमाग खराब हो जाइ छै एक तो धूप अच्छा इतना कीधा उ आ धूपी करेमे आर ब मन बियाकुल हो जाइ छै ने
हू
तब कितना कितना त करेके रही कते तऽ काम करेके रही ने तऽ सखी यार कार्य ओर
आ गर्मीमे तऽ लगै छै कि एकदम पानि पानियए पियै रहै छीयै
हम्म गर्मी मे तऽ पानिए सबसे नीक चीज छै ने सखी पानि पी पी के हम तनी रह आर तऽ कोनो चरा नहि छैय ने
हँ
हू
सखी
हँ तऽ बताउ सखी
हँ त त्य हार आरके कॉलेज आर कब खुले छै सखी
त तनी एक जुलाई से हमार कॉलेज खुल जाय छै तऽ हम कनी स्कुल कॉलेज मे बिजी हो जाइ छियै आ उसके बाद तऽनि करियो के काज कभी कभी निपटाए की छियै ऐसा न की कहै के काज कनीश्र छोड़ देबै छै अच्छा सखी हमारब एगो कॉल आ रहे छै तनी बेेर पात बात करै छै